हेलो केहन छी बहिन
ठीक छै अहाँ केहन छियै बहीन
हमहूं ठीके छियै अहाँ बतबू अहाँ ठीक छियै ने
हाँ हमे ठीक छी ओर सभ कहू खाना पीना बनि गेलय
हँ बहिन खाना पीना तऽ बनि गेलय आज
हाँ बढ़िया मने बना लेलिए बा गर्मी कते छै देखियौ ने बड गरम छै हा बड गर्मी छै बाल बच्चा सब
बाल बच्चा सब तऽ आज स्कूल नहि गेल ही ह घरेमे छियै ठीक
हँ एकबारे होइ छै
हा एकटा टीवी नहि स्कुल नहि बंन्द भेल स्कूल बन्द होते है अभी शायद दस तारीखके कहै छथिन दस या
आओर आ ओ नहि अहाँके स्कुल बच्चाभके लेटसे बन्द हैत हमरा सबके बच्चाके तऽ हँ ह नहा लेलो
अहाँके बच्चासभके बंद भए गेलय
हँ हमरा बच्चा सबके तऽ बंद भए गेलय स्कूल सब स्कूल अलग अलग टाइम होइ छै बन्द हौयके की कहलिय बहिन
कहै गलू ने हँ
नहि बहिन नहि गेलहुँ बड्ड गरमी यए आब नहि सोचलियै एतहि रहै एतहि रहबै आब की जइयै गर्मी एतेक छै गामो घरमे ओतबे गरमी लागतै ओतेक सुविधा भी नहि छै आदमीके एहि दुआारा सोचलिय महंगा एते भए गेलय गाड़ी आर भाड़ा पेट्रोल आर लएके एते महंगा भए गेलय कहेवला ने सोचलियै बहिन गर्मी जे बड़ छै ने कहलियै अबरी एते रहि जाइ छियै
नहि ठीके सोच हमरा सबके गर्मी के छुट्टीयो नहि भेल छै हम की जैब हम तै ने कहय छि
गर्मी एते छै कि अहाँ आर के बच्चा तऽ बरसात गिर जैत लागे य बारिश बरसा बरसा गिरी जा यहाँके लागै या हँ बरसात गिर जायत बारिश के समय आब जायत सोचलियै की छोटकी से बहिन से गप नहि भेले बहिन से एक बेर पूछिए हाल नहि नहि कही बिसैर किया बहुत दिन के बाद मोन भेले कहलियै बहिन से एक बेर गप करे छियै की केना गप कय लए छियै ने बहिन तऽ हाल चाल बुझि गेलहु ने तऽ मोन कनिटा अथी खुश रहल क चल सब ठीक ठाक छै सभ ठीक यए नय बाल बच्चासभ ठीक यए ने हँ आओर सभ ठीक यए कहलहुँ बाल बच्चा आर बहिन ठीक यए ने
हँ बाल बच्चा तऽ ठीके छै आज तऽ बड गरमी रहै तऽ इसकुल नहि गेलै एक जगह गेलले बगलमे खेलय लए अहाँ के छोटका छय अभी
आ हँ की भेल मड बापरे ब माल बाल बच्चा बहिन भरि दिन टीवी मोबाइल टीवी मोबाइल मोबइल भैर दिन इएह मोबाइल मे बहिन लागल ल रहै छै लोक की करतै कहू भरि दिना टीवी हँ हँ हँ त की करबै बहीन रौद छै गर्मी बहुत छै धूपमे कतए भेजबै कतए जेतै खेलै लए तऽ कहलाँ हँ कहलो ले मोबाइल एते कते जेबही खेलय लए मोबइल हेतै ह तें द्वारा मोबाइलो दए देय छियै बहिन देखे लए टीवियो अपना देखलक आ मंगलिया दे मोबल बहिन से दे गप करबे तब मोबाइल देलक आओर
आओर सब अहाँ सब की सब बनेलियै खाना हम न खाना नई बनेलिए नय अखन नय बेनेलीय हन
आ खाने बनेलियै बहिन हमरा तऽ नाश्ता बनेलउ रोटी भुजिया बनेलउ दही रहै बच्चासभके तऽ नहि खेलक हमे एक रति जखेने हम नहेलों न दू टा रोटी खेलों बंगरा आर नय खेलकय बहीन रोटी भुजिया दही आर नहि खेतय दूध दही नहि खेतय बदरा आर दुनू टाइम मैगी बना क खेलकय बुझलियए बहिन
ह नहि खाइ छै रोटी नीक नहि ने लागय छय से
नहि नीक नहि लागै छै रोटी ओकरा आरके जियओ ने रोट मिसकुआ मलिदा कुछो खाय लियौ बहिन ओहिसँ कोनो फरक नहि पड़ै छै जबतक बाल बच्चा यहाँ हम अन्न नहि खेबय अन्न सबसे फायदा कारक शरीर के लिए छय अन्न नहि खेलियै की भेलै अन्न बिना चलै बला छै बेदरा आर अन्ने नहि खायत तब ही लैत रहे छै कि देख देखे छियै केहन शरीर समांग लागे छै लागल की आय कालके बच बेदरा सब के एकोगो बेदरा के नहि देखबे कि हँ शरीर पर रौहनी रहत एकदम सबटा एकदम गलल रहत बेदरा बाहरी चीज खाय छै बाहरी बेसी पसन्द करत हमर तऽ दुनू बहिन की कहु छोटका के द हड्डी प हड्डी जे ने कि कहू एते दुबरैल छै लेकिन करियै की एहन मारि केलक खाएंगे तो खाएंगे लेंगे हँ से रहे छै बड जिद्दी छै बहुत बहुत जिदियाह बहिन कहे बला ने
हमरो ओहिने छै अभी कचका मैगी खाय लए जिद करै छय
करबै बदरा अर तऽओ नहि देबै उहो नहि बनै छै नये बदरा आर मागंत तऽ नहि देबै ओहो ने बनय छै छै कि न केना नहि देबय हँ मुँह फुला लए
आओर सभ बाजू ठीक छियै ने ह
गे बहिन नाश्ता खाना आर नहि खेलियै तब
नहि खाना नय खेलिये बनेलियै दालि बनेलियै भात बनेलियै तरकारी बनेलियै परवल आलू के आ कनिटा चोखा बनेलियै
अर नहि गामो जाइ छियै हमहु इ आर नै बनेलियै बहन कहलिय अहा से गप कय लए छी किया तब तब हमहूँ चाह चावल दाल तनीटा बनबे छियै ने बहन ठंडा भए जाय छै ने ताहि दुआरे ओकरा आरके मैगी बना क खाय लेलके कर ब चार त दुआरे कहलियै की सब तनि जखनी खेते ने तखनी बना देबै कि करू बहिन अए एते गर्मीए छै ने
बड गर्मी छथिन एम्हरे साल बड गर्मी
एमरे साल बड गर्मी भेलय आखा आखा जान बहिन तीन महीना आओर रहत गर्मी
तीन महीना आओर रहै
तऽ तीन महीना और एहने भीषण गरमी रहत तब अगस्त तक गर्मी रहय बहिन भातो तैना अपना आरके जे भादो होइए सान भादो भादो ओतऽ एहने गर्मी रहत आ कभी कभी बर्षा भए छै ने बहिन तऽ राहत भए जाय छै बारिश कभी कभी बारि बारिश कभी कभी बारिश भए जाइ छै ने तब राहत भए जाइ छै बारिश भए गेल ने कनिटा मौसम दिन दिन ठंडा भए गेल कए दिन
नहि बेहिन नये हमरो यहाँ तऽ नहि भेल छै किया छै
य यहाँ नहि भेल छै ने बड्ड गर्मी छै कहे कहे वला ने बड गरमी नहि बहिन कते दिन से कह बारिश गेलै ना पइन नहि पड़े छै बड़ धूप छै गर्मी छै आबो एको रति नहि चलै छथिन
ओर सब बतबू अहाँ जुड़ल छियै काजमे काज बड़ा नीक नीक काज दैय छै
ओ ई कार्या ई कार्य आर ये हँ बहिन जुड़लियै तेहि न हँ जुड़लियै एहहिना एहिमे पैसा कौड़ी बहीन समयसँ मिल जाइ छै ने
हँ बहिन मिल जाइ छै जेकरा सर्बर डाउन मगर सब चीज मिल जाय छै
हा ओ जोर जोर के दए दै छै सब ने बहिन एक कहलउ एक एक जोर जोर के दए दै छै पैसा ने नहि बहिन जुड़लहु ओहिना तऽ आब देखियौ पैसा तऽ एखन नहि आयल हन देखियौ नहि रहै बहीन एको गो त ओ नहि रहे महिला आर के अपना आर के आमदनी रहे कुछो कोइ सोर्स नहि रहै महिला चलू उहेमे जुड़ि गेलियै कमसँ कम तऽ अपना आरके हाथमे सौ दू सौ पाँच सौ तऽ रहतै नहि तऽ एक एक पैसा एक एक पाइ बिना लोकके देखियौ बाल बच्चा लयके कतौ छियै महंगाय के जमाना छैय सब कुइ
अ अ भ गेलय
अहाँके हाथ मे दस फोटको रहत तब ने अहाँ बहिन बालो बच्चा के देबै कखनो बाल बच्चा एहन जिद कर लागत ने बहिन देखय वला नै प्राण बड समस्या छै पैसा कौड़ी लए क आदमी के एते महगाइ बढ़ गेलै हन पैसा कौड़ी केते दिक्कत चलू भगवान बहुत नीक ई काज छै बहिन अपनो आरके हाथमे दस टाका रहतै त अपनो आरके हाथ पांच टका रहतै बहिन ने ठीके छै बहिन तऽ बादमे करब हँ ठीक छै राखू